हेलो
हँ की हाल चाल
बढ़िआँ छै अपन बताउ
हमहुँ ठीक छी की सब भऽ रहल छै
बस खाना पीना बैन गेले खा पी रहल छी
अच्छा की हमहुँ अखन तुरत नाास्ता क के एलहु है कटहर आलू के सब्जी बनल छलै हमरा घर मे क के एलहु हे अहाँके घर मे की बनल
ओहि कटहल आइ दुनू आदमी एके रंग के आ दुनू आदमी के घर में एके रंग के बनल कटहरे कटहर
आइ ओ हमरा बहुत पसन्द अइ कठहर आलूके सब्जी
आउ हमहु खिया दै छी
हँ ओ खायमे नीक लगै छै न कटहर आलूके सब्जी
हँ बड नीक लागै छै आउ हमरो घरे हमहु बना हमहु खीबै छी आउ आउ
मेघो लागल अइछ की
मेघ तऽ बड्ड लागल यऽ बस पाइन नहि पैड़ रहल है अभी
अच्छा पाइनो भेल रहै अहाँ दिस कि नइ
नइ पानि कहाँ भेल
पानि नहि भेल मुदा मेघ लागल अछि
हँ बाप मेघ तऽ लागल अछि
की करबै पाइन तऽ भगवान दैते नहि छथिन आ ओना नइ देथिन पाइन वएह मे नीक कियाकि तऽ पाइन होइ छै तऽ किचकिच मोन करऽ लगै छै
किच किच मोन करय लागै छै लेकिन कनि मौसम तऽ ठण्ढेतै न पाइन देथिन भगवान तऽ
अखन के पाइनसँ मौसम नइ ठण्डाइ छै से तऽ अहाँके बुझले हैत
ओ हँ से तऽ मालूम है से तऽ देखे छीयै पता तऽ चैले रहल छी कियाकि बारिश भऽ जाइ छै फेर धूप निकैल जाइ छै ने तैके वजह से नहि होइ छै मौसम ठ्डा तऽ लैन के स्थिति ठीक छै ने
हमरासब दिश तऽ तैयो ठीक अइछ आयल रहे लाइन लेकिन फेरो गा चैल गेल अखन नहि अइछ लाइन
हुँ
आ देखियौ की करैय ओना हम आब अखन ए नहि रहब कियक तऽ हम जाइ छी कतहु घुमय लेल
ह हमर यात्रा अइछ ने कतौके ताँ हम ओतय जा रहल छी
कत जा रहल छी
हम घूमय ले जाय छी हमर एकटा दीदी छथिन बगल के हुनकर बेट टा के मुण्डन छैन ओहि मे जा रहल छी
औ
सेह छै
बगलमे की दुसर गाँव
नहि गाम तऽ दूर अइछ नेपालके आसपास छै ओ गजहारा गामके नाम सुनै छियै
नई
गजहारा गाम छै ओ
नेपाल छै ने तैके कारण से हमरा नहि पता य
हँ दूर छै अखनो देखियौ लाइट के नाम लेलियै आ लाइट आइब आइब गेलै हमरा सब दिस अहाँसब दिस अइछ लाइट
अच्छा
अहाँ सब बिसै छलै
हँ हँ छै
अच्छा देखै छियै हम